हेलो
हँ यौ कहियौ
आबि गेलै अहे कहै छलौं हें घरके आदमी सब तऽ अथी एडमिशन तऽ भऽ गेल है घर मे तीन चारि टा गाड़ी छै देखै छियै कोन गाड़ी दै छै ई सब स्कूटी देतै की स्पलेंडर देतै की बुलेट देखतै की चारि चक्का देतै कि किछो नहि देतै कि कि तऽ
के दे
घर मे गाड़ी छै ने भाईजी सब गाड़ी रखने छथिन ने बाइक उइक
ओ कॉलेज मे लेबै बड़ा ले के जेबै
हँ हम कहले जायब एतऽ जाय अबै लए तऽ पता है मेन बे शहर सबमे ने स्कूटीए चलैत छै ए तऽ कतहु जाइ छै आबे छै तऽ कुटिए च
बहुतरषले जा छिय हमहहुँ सब गेल छली घूमेय लए उधरो मतलब स्कूटी के संख्या बहुत ज्यदा छै
हँ तऽ स्कूटी के संख्या बहुत छै तऽ जेकरा अ ते हमरा घर मे तीन टा स्कूटीए छै हं एगो बैटरी वाला ओ बड़े पापा चलबे छथि थिन एगो छै एगो छै प दुनू छै पेट्रोल वला एगो एस एस एस एक सए पच्चीस एगो एन्टर्क एक सए पच्चीसऽ एस एस से हमर दीदी चलेलक एन्टर जे छै हमर भाईजी के छलियै तऽ भाईजी जे बुलेट किनलखिन ने तऽ स्कूटी छोड़ देलखिन त स्कूटी हम चलि एले तऽ एगो सबसँ बड़का भाईजी जे छथि न ओ चलबै छथिन अहाँके एच एफ डिलक्स
हँ
एगो एगो भाइजी बुलेट चलबै छथिन हंटर के साढ़े तीन सो ओर एगो भाईजी छथिन ओ स्प्लेंडर चलबै छथिन हँ तऽ आब जेबै ज भेट जाय स्कूटीे भेटै बढ़िआं नहि भेटै तऽ हं बढ़िआं सेे तऽ देबे करत तै कियक जते दिन से छिये तऽ गाड़ी एगो गाड़ी सेपरेट कऽ देलक जे गाड़ी ई गाड़ी तोहर छो जे करबाक छौ गाड़ी कर पेट्रोल कम हेतौ हमरा फोन करी हम तोरा पेट्रोल पेट्रोल पाइ देबो गाड़ी मे दिक्कत हम ठीक करबौ भाइजी सब
हँ हँ तब कि चाही
कॉलेजमे म एडमिशन भऽ गेलै आइ जेबै कपड़ा सिना सीयाबै लए देने छलियै काल्हि गेल
अ ही बेर एडमिशन करबेलहीं की
नहि एतऽ उड़ीसामे
तऽ अही बेर करबेलियै क केमे
ह इएह बेर इएह बेर इएह
ओ तऽ तऽ बढ़िआँ अछि
हँ छै पहिल दिन रहते दस तारीख के कॉलेज मे नया पहिल दिन रहते देखबे की केना अब तऽ मालूम है यौ रोल नम्बर बाइस बाजि बैसाबे छै जेना हमर एक न एक रौल नम्बर अय तऽ फ्रंट बेंच पर हम बैठबै आ एगो सााँची तिवारी को लड़की रोल नम्बर द अथ दू छै बगलमे बैसत एना सिस्टम छै लड़का लड़की एक साथ बैस सै छै
हँ तऽ बढ़िआ अछि ने
हँ त हमू कहलियै सोनेमे सुहागा
तऽ तोरो जाइ छै त सीट पोजिशन सबके उएह हिसाबसँ देन
सबके सबके एक दू तीन चार पाँच छै पचासटा बच्चा के छै पच्चीस अच्छा साॅरी ए सेक्शनमे पचासटा बच्चा कोर्स मे छै त पच्चीस तीस एक संग पच्चीस सए सेकसनमे आर कहियो मानि लिय ब बच्चा बेसी भ गेलै तऽ दूगो लड़की एगो लड़का अथी केने छै दूगो लड़का एक साथ नहि बहि सकै छै यह दूगो लड़की एक साथ नहि
ओ सब तऽ ठीके छै
जे कॉलेज मे छै नेमे अ प्रपंट इंस्ट्रक्शन केने छै कि लड़का लड़की एक साथ बैठेगा अलग नहि बैठेगा
विचारने छै
ओहे बात
जिन्दगी स जे जीवन साथी जरूर लेके जाउ यहाँ से
ह नहि से स नहिते देख ब दूटा लड़की रहै छै तऽ चंट पन्नी करै छै हँ आ दु लड़का रहल तऽ ओहिमे हल्ला गुल्ला बहुत करल ताहि दुआरे लड़का लड़की कऽ देलकै ह आ ओहिमे प्रेमे हँ प्रेमे हेतै नहि तऽ पसन्दे नहि एक दूसरा के करतै
ना कम से कम हो हल्ला तऽ नहि हेथिन क्लाास मे
हँ ह राम बला हमरा तऽ चाहै छियै भगवान बनबै हन ओ ओ जे छले जे हमरा बगलमे बैठे से सिंगल होइ आ देबै जो सिंगेले छी जाक सीधे मिंगल भऽ जेबै
आ चारि साल रहबै मिंगल तऽ केतनोसँ डबल हो या कुछो होय
एतऽ तीन साल ग्रेजुएशन तीन साल ग्रेजुएशन कऽ तीन सालमे सबकिछु हो जेतै ने ओहिसँ नहि हमरा मतलब ह हमरा लड़की ठीक लोयल रहैके चाही भऽ गेलै तीन सालमे सँ घरमे मेन तिवारी छै ब्राह्मणे छै घर मे एटंरडयुज करा विबाह दान कऽ लेबै तीन सालमे ओहिके बाद आग ओहो पढ़ तोहो पढ़ हमहुँ पढ़ै छी
हँ तऽ बहुत आगे तक सोचलै छियै बस नामे से देखलियै की नहि ओकरा
ह देखने छियै सुन्दर छै हमरा हमर सीट फिक्स भेलै ह न तऽ हमरा हँ तऽ हमरे साथे ने एडमिशन भेल छलै त कहलकै की येअ ई इहा तोहर पार्टनर छौ इ एतऽ बैसतौ तू एत बैसबी त हमरा हाथ उथ मिलेलक पुछलक केतना परसेन्ट आ ई आएल तँ अहाँ के हन कहलियै हमर हमर तऽ अहाँके फिफ्टी ऐट परसेंट एयलै कहै छै कि नहि तह तऽ ठीके हमर तऽ सिक्सटी सिक्सटी टू कोनो दिक्कत नहि ह अी अहाँके दिक्कत हेतऽ हम रहब हमरा दिक्कत हेत त अहाँ रहब रहब हम कहल ऑलवेज रहब अहाँ ल टेंशन किया लै छियै
ह दिल खुश हो जात
मेन छै हमर क्लासे टीचर एते सुन्दर छै ने हमर क्लासे टीचर एते सुन्दर छै ने पूछू नहि ह हमर क्लास टीचर हमर भइजी के क्ला हमर क्लास टीचर हमर भाईजी के क्लासमेट छलखिन हँ तऽ हमर भाईजी जे गेल छलखिन ने एडमिशन करबाबे ला परिचय भेलै तऽ हुनका ओ नम्बर एक दोनूसँ चेंज कऽ लेलखिन हेँ आ हमर भाइजी कहलकै ई जो ई जे किछो दू पाँच करत ने तऽ सीधे हमरा अहाँ कॉल करब
आ
कह ई बच्चा तऽ हमरा नजर पर चलि गेल एकर चेहरो आर के नामो आयुष झा
सर
ह तऽ हमर भाय तऽ हमरा कहलक जे नहि देखी इहो उमर में लड़का लड़की होइ छै लिमिट ई न जे तू थामे बच्चे पैदा कऽ क आयब जो सभ करैत छै हमहूँ केने छियौ एहन बात नहि छै हमहूँ केने छियौ तऽ ई छै लिमिट मे करियन ई नहि जे आब कॉलेजसँ फोन आबि रहल अछ जे आइ लड़की ल क ओत्तअ गेले आ इ हे आइ उ ते से कनि लिमिट मे सोइच समझ के करियै हम कहोलियै ठीक छै जखन परमिट दऽ रहल छी तऽ कइए लेबौ
ह परमिट के पूरे फायदा उठाइए लेब कि
ह हमर भाय के बियाह दान भऽ गेल छै ने तऽ बुझे छै मेन छै हमर भाय कनि छै जवाने जहान ओ बुझे ओ जे छै हमर भए जे छै न अ तऽ डीज ओटी आर के जे छै ने सॉफ्टवेयर डेवलोपर छै बुझलियै
ओ
भयंकर पाय वाला हमर भाय ओ ओकरा लग छै मैकबुक छै चालिस रोम वाला अथी छै फेर आई फोन फिफ्टीन रखने छै बढ़िया छै तऽ ओहे हमरा कहलक ओकरो ओ लव मैरेज केलकै या तऽ ओहे कहलक कोनो बात नहि होइ छै दिक्कत नहि कर जे दिक्कत हेतौ तऽ हम छीय देख लेबौ ठीक छै
ह
छै
बाहर के कॉलेज सब बहुत बढ़िया छै ई बिहार में ने बहुत उलटा
एतुका चिल छै सब आदमी ओ जे आयल छले लड़की ह ओ ओ जे लड़की आयल छले आ तऽ ओकरा पेट देखेबे करे टी शर्ट अथी टी शर्ट मे हम सरम से नजर झुकालियए हँ तऽ हमरा कहै छै कि अ अथी की भेल ई सब अहाँ के पसन्द न यमतलब हिन्दी मे कहै छले जे की भेल अहाँके ई सब पस नै पसन्द बला बात नै बस एनाहिते अकवर्ड लागि रहल अछि कहे छै अरे नहि कोनो ईस तऽ चल छै आ अपना दुनु त अथी पाटनर भऽ जेबय तऽ एक दूसरा के आरामसँ परिचय कऽ लेबै तऽ तऽ मोमेंट मे नहि पूछि पेलियै जे तोरो अथी तो तू मिंगल छी कि सिंगल छी कियाकि ओकर बाप छलैय हम कहली छोर ठीक छै कोनो बात नहि मिलैत छै दस तारीख क कहै छै हँ हँ ठीक छै
ह
हँ से तऽ छै बाहर म बाहर लेकिन पता हमरो मन मे है कुछ मतलब दूस साल जाउ बाहर बाहर वाला कॉलेज के भी
अपन ओत लागत नऽ से एता नहि लागत
लेकिन मजा आबै जा छ मन के अलग अपनापन तऽ अलग बात भेलै कम से कम बाहरो से जीबे ने जिन्दगी तऽ जीबाक चाही ने बाहरो के
ह से तऽ होयइते होइ के चाही
ह कते दिन आंहा रहबै घर
सही बात छै कनि माँ बाप के सच अति बुझाई में ऐतै कि हँ बच्चा अब नहि है कनि कमी खलते
हाँ बाहर के कम से कम हर जगह के मौसम सब देखलक एली वहां के सोसाायटी देखलक कु सीख मिलल
अहाँ के त ऽ मालुम ऐ अपन सबके जे छै अथी अपन सब जे क्षेत्र में छी मधुबनी दरभंगा मे ओते अहां के नौ बजे दस बजे के बाद जे छै अहाँ के मार्केट पुरा सुन लागत ह एतऽ आदमी यहाँ के दस बजे के बाद बाहर निकलते छै घूमय ले
हां निकलते कै लने
हम एतय ग्यारह बजे उठै छियै दस साढ़े दस नौ साढ़े नौ दस बजे तक उठै छलियै पहिले अब तऽ कनि आठ साढ़े आठ नौ बजे तक उठे छियै हाँ उठलो मस्त उठलो आगे ब्रश उरस केलो निकल नर्मल फेर नहा सुना क पूजा पाठ कऽ क फेर अहाँ सभ सँ कनी काल गपशप केलहुँ खाना पीना खेलहुँ फेर कनि काल रेस्ट उस्ट कऽ कऽ हम जे छै ने फेर साँझमे निकलैत छी घुमय ल तऽ हम आठ नओ बजे आबै छियै आ नौ‌बजे हम खाना खाना पीना खा कऽ जे निकलैत छियै ने दस ग्यारह साढ़े बारह बजे तक दोस्त साथे गेलो घुमि फिर क एलो घरोे के आदमी किछु कतय गेल छलियै तऽ दोस्त साथे एयतहु तऽ कोनो बात नहि की भऽ गेलै बच्चा छै एखन घुमतै कखन घूमतै ले
हाँ
अहाँ गाँंव में यहाँ गाँंव में दस साढ़े दस गह ब
हां
हाँ एह गाँंवं दस साढ़े दस ग्यारह बजे घर जाउ तऽ कहते आवारा भऽ गेले ई छै ओ छै दिस देट
हं बहुत रंग के बात हो जाइ छै
हू
रातिमे निकलबै तब बदनामे कऽ देत
हाँ तऽ हमर माँ सब कहे छै जे नहि एबही तऽ दस बारह दिन ल आबि जो हम कहल छुट्टी छुट्टी भेटतै तहन ने छुट्टी नहि भेटतै आबि जेबै नबै फेर एडमिशन एग्जाम सभ में दिक्कत कऽ देतै तऽ के देखेनाहार ओसभ तऽ देखय पड़तै नै
हाँ हाँ बाह उ सब तऽ अपने देखे पड़तौ नहि किछु दिन रहबै तऽ ओहो सेटिंग वेटिंग होइये प जा सब जग वही कुछ दिन रह पड़त
मैडमे के सेट कऽ लेबै अहाँ किए टेंशन लै छी देखू ने
हाँ भैया के दोस्त तहिया नम्बर उम्बर ले लेब मारबे दू बेर ट्राय
एत मेन छै जेना यूनिवर्सिटी मे नहि य बायोमेट्रिक ओनाहिते एतय बायोमेट्रिक केने छै यार
ओ ओ ओ
बायोमेट्रिक में बड़ा दू पाँच होइत छै
हाँ हाँ से तऽ होयइते अछि
आओर बताउ अहाँ अपनेके
अपने के तऽ मस्त मगन अछि
ठीके य चुन्नु सब कतऽ रहै य चुन्नु
चुन्नू सब त अभी